जय झूलेलाल, कीअं आयो?
जय झूलेलाल, ठीकु आया।
हा ठीकु आहियो, सभु ॿार बच्चा बढ़िया। ॿुधायो मानी थी वई ॾींंहिंजी मानी थी वई।
हा थी वई।
थी वई कमकार सभु निभी वियो।। ह हा भेण त म हा थी वियो सभु आराम में आहियूं। तॾहिं त ॻाल्हि कयूं था।
ह
ह हा ॿियो ॿुधायो तव्हां। तव्हां किथो जा आहियो दिल्लीअ जा?
दिल्ली जा हा
भेण तव्हां तीजड़ीअ जो विर्त कंदा आहियो?
न हाणे हाणे न रखंदी आहियां मां पहले त कंदी हुयमि हाणे न कंदी आहियां।
हा हाणे न छॾे छॾियो आहे।
तबियत विच में ख़राबु रहंदी हुई त छॾे छॾियो आहे।
छा थी वियो तबियत के?
बस उ ई लेडज प्रॉब्लमई
हा हा हा त छॾिजी वियो? हा उ ॾाढो सुठो सुठो हूंदो हुयो न तयार थी करे हिकु ॾींहुं पहिरियोें मेहदी लॻायो सुठी सुठी तव्हां तव्हांखे ख़बर आहे असांजे हिते त टिकाणे में न सभु सभु जफ़ गॾजी वेंदियूं आहिनि। फ्री में मेहदी बि लगाईंदा आहिनि। ऐं खाधो बि खाईंदा आहिनि। हुते टिककी दही भल्ला सभब जा ताल लॻल हूंदा आहिनि।
त म कीअं खाईंदा नी उहे?
हा
व्रत रखियलूं तूं तनि
न न हिकुॾीं पहिर हिकु ॾींं पहिररें हिकु डींह पहिरियों हा हिकु डींहु पहिरियों जी मन वेंदा आहियूं न हुनम जी ॻाल्हि कयां थी हुन लवण करे त उहे च चवंदा आहिनि की अचो मेहदी लॻारायो। ऐं खाधो बि खाओ छोकी मेहदी लॻाए करे असां न ठाहे सघूं खाधो खाधो बि खाराए करे मोकिलंदा आहिनि। ल मोकिलंदा आहिनि पोइ हुन पोइ जंहिंजहिड़ी तीजड़ी हूंदी आहे सुबुह जो असर वसुर लाइ बि उहे इंतज़ाम कंदा आहिनि की टिकाणे में अचो असुर कयो। अन पोखबो आहे न।
जिते तव्हां रहो था उते ई इहो हुते करिणो आहे।
हा हा टिकाणा हा उते टिकाणो आहे। ऐं दिल्ली में हर हंद आहिनि घणा सारा टिकाणा अहिड़ा आहिनि। जंहिंमें ईअं इंतजाम कयल हूंदो आहे टीजड़ी जे विर्त जो सुबुह जो असुर बि कयो अस
न सभ पूजा करण पू पूजा त वेंदा हुयासीं असांजे हिते मतलबु सिंधी थोरा स घटि न पूजा करण ते वेंदासीं महालक्ष्मी जी पूजा तव्हां कंदा आहियो?
हा महालक्ष्मी जी बि कंदा आहियूं सॻिड़ो। असांजे हा पेके पासे हुन जो रिवानो हुयो पर हिते आहे। हा उहो बि कंदा आहियूं असां। त टीजड़ी में जेको जू मतलब अचे करे पंडिताईण वेठी हुंदी आ उहा झूलो भी कराइंदी आ पाणी टी अचो टिकाणे में ऐं शाम जो बि न शाम जो बि जाम हूंदो आहे अची करे कथा ॿुधो पो चंड खे ॾिसी करे अर्घु ॾियो ऐं अर्घ ॾेई करे उते खाधे जी बि व्यवस्था हूंदी आहे। खाई करे मतिलबु ॿ ॾींहं तव्हां बिल्कुलु विर्त रखो राणी वांगुर रही करे मज़े सां आराम कयो आहे हा सॼो आराम आहे हिते आहिनि हिकु ॿ टिकाणा आहिनि। की सिंधी जा आहे न हिते सिंधी वधीक आहिनि।
हा न असांजे हिते हिन साइड आहिनि थोरा घटि आहिनि न सिंधी त लेकिन हाणे महालक्ष्मी जी पूजा थींदी आहे न उह त अची वेंदा नी पोइ सभु गॾु थी वेंदा नी
हा
सॻड़ा हुते हु म नऊ असां बि हुते
जंहिं पासे मां पहिरें रहंदी हुयमि न हुनन पासे न हुयासीं। सिंधी त कुछ खबर ही न हुई त मुहिंजो भी मन कंदो हुयो की धार वेही करे कुझु कयां वार त्योहार कुझ बि पर जंहिं मुंहिंजा
मज़ो बि न ईंदो आहे न
हा पर जंहिं जह ते हाणे अची विया आहियो न हुन जह ते मौज आहे। चालीहे में चालीह ॾींहं मतलब टिकाणे वञी करे एतिरो सुठो लॻंदो आहे न।
हा न असां वेंदा आहियूं हिते हिते कुझु न आहे त कोई ॻाल्हि कोन्हे लेकिन थोरो सो। हिते वञी करे हिे शालीमार बाग वग़ैरह में हिते त इलही मतब मौज लॻी पई रहंदी आहे।
हा असांजा बि शालीमार बाग में प्रोग्राम थींदा आहिनि। ्ट मोकंदा आयूं असां शालीमार बाग में बि अऊ हिते त चाली ॾींहं असांजे हिते त मतलबु सिंधी माण्हुनि लाइ अंदरि हूंदो आहे भंडारो ऐं ॿाहिरि बि जेके मतिलबु बॿाहिरि वारा माण्हू आहिनि जे लाइ बि चालीह ॾींहं मौज मजियल हूंदी आहे। मतलब हिकु को हिकु प्रोग्राम बि
हाणे चा अे अगिले महीने खां चालीहो बि त शुरू थिए थो।
हा बस इ वूं
जुलाई में सोलह सोलह जुलाई खां पचीस तारीख तक
हा सोरी जुलाई सां हा थी वेंदो उहो बि शुरू थी वञे वारो आहे बसि थी वियो।
मह उनमें बि े इलही मज़ो ईंदो आहे असांजे हिते हिकु दरबार आहे वसणशाह दरबार आहे।
हा उहो त ॿुधो आहे वषणशाह दरबार जो त नालो वधीक ॿुधो आहे। परवञी
हा उहो त असांजे हिते ॾह मिंटे जो ई रस्तो आहे बसि इ त ई आहे पासे में नी आहे।
हुते त जाम सुठा प्रोग्राम थियनि त ॿुधण में ईंदा आहिनि सभु हा असांजे ई हा हिन पासे जा बि वेंदा आहिनि माण्हूं ॾिसण लाइ जते मां कम कंदी आयां उतो जाम माण्हू बि उते वेंदा आहिनि। आसे पासे में रहंदा आहिनि न न मां न मां न न वञी सघी दिल त आहे ॾिसो जीअं साईं जी मर्ज़ी हा कंहिं ॾींहुं आहिनि दफ़ा
चालीहो त लॻंदो न जॾी वैसे त ज वसणशा दरबार आहे हिन पोग्राम हर सुूमर हर सूमर ते थींदो आहे भॼन कीर्तन हा हर सूमर ते भजन कीर्तन भंडारो और अमा हा शाम जो शाम जो सते बजे खां राति जो यारहां थी वञनि साढा यारहं ॿारहं और और अमावस ईंदी आहे न अमावस वारे ॾींहुं वॾो प्रोग्राम थींदो हा उन ॾीहं त इला इलही माण्हू ईंदा आहिनि।
उमास वारे ॾीहं?
उमास वारे ॾीहं
हा ठीकु आहे ॾिसूं था सूमरु ॾींहुं त न आहे मतलब न अची सघूं था छोकी असांजो कमु हूंदो आ हुन त
उमास वारे ॾींहुं ई उमास वारे ॾींहुं उमास वारे ॾींहुं थीे वॾो प्रोग्राम थींदो आ मतिलबु इलाही मतिलबु संगत ईंदी आहे भंडारो बि भंडारो बि थींदो आ र बॿारो जा बि ईंदा नी साईं ईंदाानी
हा कोशिशि कयूं था उमास वारे ॾींह
अ हा हा जीअं होली होली जो जीअं प्रोग्राम हूंदो आ न त हिते फूलनि जी होली वली बि खेरदानी बढ़िया प्रोग्राम थींदो आ
दरबार वसण शाह में असां बि ॿ दफ़ा वया यूं हिन दफ़ा न थी साकेत वारो धाम आहे न हुते होलीअ हेॾो सुठो इंतिज़ाम छड़ो वञो ऐं उहो बि मतलबु सुठों इंत जाम विघ विघ लॻियल मतलबु रखियल हूंदयूं पिचकारी गुलाल पाणीअ जा भरियल टब ऐं गाने गाने जो इंतिज़ाम मतलबु सुठो इंतिज़ामु ॾाढो सु सुठो इंतज़ाम अऊं सनानु करे अचो कोसो प कोसो पाणी सनान ल लाइ सभु कुझु इंतज़ाम आहे जेको मतिलबु खाई पी अची घर में आ आराम कयो सुम्हो बसि होली जो प्रोग्राम बि ॾाढो सुठो थींदो आहे
हा न हिते आ न होली जीअं हिकु ॿ ॾींहं पहले आ न पूरो इंत सॼो आ मंदर खे जेको बि आहे दरबार हुनखे फूलनि सां सजाईंदा न ब फूलनि सां ही होली खेॾदानी बढिया
हा हिन पोइ होली में उते ई अचूं था
हा अचिजो अ
सुठी हा सुठी
उमास वारे ॾींहुं बि वॾो प्रोग्राम थींदो आ बढ़िया
बढ़िया ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे हा कोशिशि कंदसि उमास वारे ॾींह बि होली वारे ॾींंह हि गुलनि वारी होली खेॾण अचूं था जीअं स हा हा कोशिश त कयूं था
हा
जीअं थिए मालिक जी मर्ज़ी हन हा हा ॾाढो सुठो, ॿियो सभु बढ़िया सभु छा ठातो हुय?
हा जी
छा ठातो वया छा खाातो ठातो आ मानी में छा खाधो?
अच्छा मां उह गुआर जी फली ठाथी हुनजी सब्जी ठाथी आ
हा ॾाडी सुठी
हा ॿियो ॿुधायो तव्हां? अचजो त अगर दरॿार अचो त अचजो घरु, असांजो पासे में ई घरु आ।
पासे में आए
हा ॾह चवां थी ॾह मिंटे जो ई रस्तो आहे बसि असांजो ह हा हा शालीमार बाग बि ज्यादा दूर कान्हे उहो बि पास में ई आ
हा शालीमार बाग ते वई आहियां मां घणा दफ़ घणा दफ़ा वई आहियां हुते त कोई हिकिड़ो पहलवान आहे घसीटाराम हुन वटि वेंदी आहियां पेरि ॾेखाइण लाइ शालीमार बाग त वयल आहियां मां घणई दफ़ा हेलो हलो हलो हलो